हेलो
हँ हेलो
हँ तऽ आइके अपन सबके टॉपिक रहत लड़की के जीवन ठीक छै तऽ लड़की के जीवन के न बारे मे हम इह कहऽ चाहै छी कि लड़की के जीवन समाज के ने एगो महत्वपूर्ण और एगो ने एगो संवेदनशील पहलू होइ छै। एगो लड़की केवल अपन परिवार के हिस्साए ने होइ छै बल्कि एगो समाज के और अपन देश के विकास मे ने एगो महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छथिन लड़की सब फिर भी यौ लेकिन इतिहास मे न आओर वर्तमान समय मे लड़की के कहू बहुत सारा न चुनौती आऔर कठिनाइ सभके सामना बहुत सारा करऽ पड़ैत छै। हुनकर जीवनके समस्या सब बहुत ज्यादा होइत छै हुनका। अधिकारी सबके के सम्मान करत के समाज मे विकास के लेल आवश्यक होइ छै आब अहाँ बताबु किछु
हँ आब हम बताबै छी आ कहि सकैत छी जे लड़कीक जीवन जे छै ने, ओकर जन्मे-जन्मसँ ही शुरू भऽ जाइ छै। लेकिन दुर्भाग्यवश ई छै कि बहुत-बहुत एहन जगह पर जे छै ने, ओकर जन्मक खुशी के वजह बोझ मानल जाइ छै और कहै छैय कि कहि सकै छै कि बहुत बहुत लोकके मतलब कुछ लोक एहन छै आइ भी जे अगर बेटा जन्म लैत छै तऽ ओकर बहुते ओकरा प्राथमिकता मतलब आइ भी जे छै ने बेटाके प्राथमिकता जे छै प्रथम मानल जाइ छै आओर बेटीक के जे छै ने, जन्म पर निराश। निराश होइत छै निराश व्यक्त करैत छै अपना आपके कि मतलब बेटी भऽ गेलै सोचमे पैड़ जाइ छै कि मतलब ओकर बेटी मतलब कहैत छै कि बेटी जखन जन्म लैत छै, तखनहि कहैत छथिन कि मतलब सभ परिवारके लोकसभ जे छै मतलब दुखी भऽ जाइ छै बेटीके कारण आओर जे कहि सकैत छियै जे समाज आइ काल्हिके सोच जे छै समाज मे असमानताक के बढ़ावा दैत छै लेकिन आइ के समय मे जे छै ने जागरूक भऽ रहल छै बेटियो क आ लोक सभ जे छै ने, लड़कीक महत्वके आइ-काल्हिक समयमे समझल लागल अछि।
बिलकुल अहाँ सही कहलो जे पहिलुका जमाना मे लड़की जहन उएहे बेटा होइ छलै तऽ आदमी सब एकदम खुश होइ छथिन ओ छलखिन आ लड़की भेल छलै तऽ निराश भऽ जाइत छलखिन जेकि बहुत खराब बात भेल जेक एहन होइ के नहि चाही जेहन लेकिन एहन हो गेलै लेकिन आब हमरा बहुत खुशी य कि ई बात के जागरूक तऽ बढ़ल जा रहल छै, आओर बेटी आ बेटामे अन्तर नहि कहल जा रहल छै। बचपनसँ ने लड़की के न माता पिता के स्नेह और देखभाल मे ब बढ़ैत रहै छै बेटा के मुताबिक ने हमेशा बेटीके अपन माता पिता के लेल ओर हुनका सबके लेल स्नेह जादा रहै छै से होइ छथिन बेटी आओर ओहो से जादा हूँ ओकर से क रहै छै उ इच्छा रहैत छै। हुनकर सभके शिक्षाके लेल खेलके लेल अन्य गतिविधि सब जे होइया ने ओहिमे भाग ले मे अ अधिक कार होना चाही ओ सबमे हो होइएके चाही बेटीक के जते बेटा के होय के चाही ओतबे बेटी के होयके चाही और उनका सबमे भेद भाव नय हो के चाही शिक्षा एगो एहन चीज होइ छै ने जे लड़की के जीवन के ने सभसँ महत्वपूर्ण पूर्ण हिस्सा होइ छै कैला कि उएह बेटी अगर नय पढ़ै छथिन तऽ पढ़ि लिख ले छथिन तऽ हुनकर समाज मे बहुत इज्जत होइ छै आ सङघे सङघे नीक घर मे जाइ छथिन तऽ हुनकर इज्जतो कयल जाइ छै आ उएह अगर ओते पढ़ल लिखल नहि होइ छथिन से शादी के बाद हुनका बहुत जिल्लत सहए पड़ैत छै कैला कैला की ओ पढ़ल नय रहै छथिन उ आओर एकर साथे साथ पढ़ाई लिखाई ने हुनका सब के आत्मनिर्भर बनाबे छै एकदम आत्मविश्वासी बनाबै छै। शिक्षित लड़की ने न केवल अपन जीवनके बेहतर बनाबै छथिन लेकिन ने ओकर अपन पूरा परिवारके समाजके सबके आगे लऽ कऽ जाइ छथिन आब अहाँ हमरा बताबू किछो
हँ बताबै छी कहि सकैत छियै कि जे लड़कीके जीवनमे मतलब बहुत प्रकारके बदलाव होइ छै जेनाकि कहै छै एक एज आबै होइ छै लड़की के जे किशोरा अवस्था हय छै। ओहि के अंतर्गत जे लड़की आबै छै एहि समय मे जे छै ने मानसिक आओर भावनात्मक परिवर्तन भी मतलब सम्मान करै सम्मान होइ छै। स के सामना करय पड़ै छथिन आऔर एहि दौरान कहि सकै कहै छै जे परिवार आओर समाजके सहयोग बहुत जरूरी छथिन लड़कीके लिए और एहि दौरान परिवार और समाजके सहयोग बहुत जरूरी छै और ताकि मतलब कि एकर आत्मविश्वास ओकर आगाँ बढ़ि सकय लड़कीके आओर कहि सकैत छियै जे ले मतलब बार बार जे छै ने समाज जे छै संकीर्ण सोचके कारण अपन अपन ई इच्छा आओर सपनाके दबाइ दै छै मतलब दबाबय पड़ै छै लड़कीकेँ आओर लड़कीके जीवनमे मतलब हँ बहुत बहुत प्रकारके कठिनाइ आबैत छथिन जेनाकि कहि सकैत छियै जे लड़की अपन जीवन महत्वपूर्ण ओकर लड़की युवा अवस्था जे छै। ओ लड़की अपन जीवनके महत्वपूर्ण निर्णयमे से एक आबै छै जेनाकि शिक्षा करियर और विवाह आइ के समय में जे छै न लड़की हर क्षेत्र में आगे बैढ़ रहल छै चाहे वह कोनो किए नहि क्षेत्र हुए शिक्षाके क्षेत्र हुए या खेलके क्षेत्र हुए फिर भी मतलब मतलब लड़कीके जे छै पहिलुका समाज कहि सकैत छियै जे मतलब बहुत पीछाँ राखैत रहै हर चीज मे कि घर से बाहर नहि जेनाइ छै तऽ मतलब बहुत प्रकारके ओकरा जे छै कहि सकैत छियै ओ नहि करैत रहै मतलब बाहर ओकरा कहि सकै छियै जे मतलब ह कठिनाइ के सामना करै पड़ै रहै
बिलकुल बिलकुल अहाँ सही कह लियौ आब हम बताबै छी कनी बात जे विवाह के बाद जे होइ छै ने लड़की के जीवन के एगो नयका मोड़े आबि जाइ छै ओ एगो नया जीवन एगो नया परिवार मे चलि जाई छथिन ओतऽ हुनका सभके जिम्मेदारी सबके निभाबऽ पड़ैत छै हुनका सभके एते जिम्मेदारी आबि जाई छै जे हुनका से निभाबऽ पड़ै छै ओहि तऽ ने उ नयका रिस्तामे रिश्ता सबमे जाइ छथिन नयका नयका आओर ओकर चुनौती ओकर सब छ जिम्मेदारी हुनका सबके सामना करऽ छै कई बार ने एकर सबके ने हुनकर सबके करियर ओहो हुनकर सभके इच्छा हुनकर करियर हुनकर सभके समझौता करय पड़ै छै ओ लड़की सभके उ जेकरास से बावजूद ओ अपन परिवार के सम्हाले छथि छथिन समाज मे अपन योगदान दै छथिन एहन तऽ नहि छै की ओ लड़की के अपन जीवन नहि छै ओ लड़कियो के छै लेकिन तखनो ओ नया परिवार मे जाइ छथिन तऽ ओते कठिनाइ के साथो साथ ओ अपन हुनकर मोन अपन इच्छा सबके उ मारै छथिन अपन करियर के पीछे छोड़ि दै छथिन बहुत एहन लड़की होइ छथिन लेकिन अपन परिवार के नहि छोड़ै छथिन लेकिन हमरा बहुत खुशी होइया ई बात पे जे आब के लड़की ई सब मे पीछे नहि छथिन ओर अपन घर के साथ साथ ओ अपन करियर के अपन जीवन के अपन इच्छा के साथ साथ मैनेज करैमे एकदम नीकसँ निभा पाबै छथिन अपन अदा करै छथिन अपन रूल ई चीज के हमरा बहुत खुशी द ये और हमेशा रहत आब अहाँ हमरा किछु बताबू
हँ कहि सकै छियै जे आइके समयमे जे छै ने लड़कीके आत्मनिर्भर बनि मतलब आत्म निर्भर बनि रहल छै आओर अपन अधिकारके प्रति अधिकारके प्रति जागरूक भै रहल छै ओर सरकार आओर समाज भी ओकर म मतलब सशक्तिकरणके लिए कई कदम भी बहुत सारा कदम भी उठा रहल छै आओर सरकार भी मतलब मतलब अभी सुनि रहल छै मतलब की मतलब लड़कीके लड़का लड़कीके समान मतलब अधिकार मिलना चाही समान हरेक मतलब जेना लर लड़का पढ़ाइ करै छै तऽ लड़कीके भी करना चाही जेना कहि सकैत छियै कि शिक्षेके अवसर छै शिक्षाके अवसरके बढ़ावा दै छै आओर महिला के लेल जे छै विशेष प्रकार के योजना भी योजना आओर कानूनो बनायल जाइ छै आ एक मतलब एक नारा भी छै कि कहि सकै छै जे बेटी बचाओ आ बेटी पढ़ाओ आऔर ई जे छै ई जे छै योजना सर कार्यमे मतलब समाज में सकारात्मक बदलाव लाबलकये ह ई ई योजना
जे बेटी ओर बेटा मे अन्तर नहि होयके चाही लेकिन ईसभ सरकार एते योजना तऽ बनाबै छथिन लेकिन ईसभ लोक कहैेये तक रहि गेल यै कि जे बेटी बेटा मे अन्तर नहि कयल जाइ छै अभियो एहन बहुत जगह होइ छै जतऽ राति के बेटी अकेले नहि निकल सकै छथिन आ ओतऽ बेटा निकल के परै छथिन रातति कऽ हुनकर सबके काम होइ छै य किछो होइ छै तऽ बेटी नहि निकलि सकैत छथिन के ल कि अपन वातावरण में ओहन माहौल नहि छै ओहन आदमी सब नहि छै ओहन सुरक सुरक्षा नहि छै बेटी के लेल जेकरा कारण बेटी आत्मनिर्भर होइ चाहै छथिन ल तखनो हुनका सभके कठिनाई आबै छै लेकिन फिर भी हम इएह कहब की लड़की के ने बहुत सारा समस्या के सामना करय पड़ै छै जेनाकि भेदभाव हिंसा दहेज प्रथा और बहुत सारा सुरक्षा असुरक्षा आ सुरक्षा के भेद भाव केना कि ई बेटा छै ई बेटी छै हिनका एकरा ई करे के अधिकार छै एकरा ई करे के अधिकार नहि जेनाकि इह होइ छै अपन माता पिता के अगर मृत्यु भऽ जाइ छै तऽ ओ आगि अग्नि दैके अधिकार रहै छै खाली बेटा केँ जेकि बेटी के नहि रहै छै तऽ ई भेदभाव भऽ गेल हिंसा हुनका सभके सहय पड़ैत छै अपन उ परिवार सँ हुनका दहेज प्रथा के सामना करय पड़ै छै जेकरा कारण कते सारा बेटी ई हमेशा हर साल मरै छथिन्ह आ हुनका सुरक्षा नहि मिलै छै बाहर जाय लए कतहु भी किछ काम करै लैए जेकि हुनका सबके सुरक्षा नहि पड़े छै ई सारा समस्या होए के बावजूदो ओ सब समाज मे अपन सोच बदलै छथिन दोसर के सोच बदलैत छथिन आओर लङकि समाजके एगो आधार बनै छथिन दै छथिन्ह जेकि हमरा बहुत नीक लागैया आओर बहुत ज्यादा नीक लागैए आब अहाँ किछो बता आब कनि हमरा जल्दी
हँ बताबै छी कि कहि सकैत छियै कि लड़कीके जीवन जे छै ने केवल संघर्षेसँ भरल नेताक छै बल्कि कहि सकै छै ई जे छै ओकरा खुशी आऔर उपलब्धि से भी जरावय जादा भरल रहै छै ओ अपन परिवारके लेल जे छै प्रेम ओर देखभाल के भी समर्थन के स्त्रोत नहि छै जब एक लड़की शिक्षा आओर मतलब सशक्त रहै छै तऽ वह ओ जे छै पूरा परिवारके आगे बढ़बयके आगे पढ्बैत मदद करै छथि पनामे की लड़की सब के जे छै ने मतलब भेद भाव करल जाय छै की जेनाकि कहि सके कि लड़काभके जेना जमीनके हिस्सा हिस्सेदारी मे लड़के बेटे मिलै छथिन लड़किके नहि दै छथिन
ठीक छै तऽ हम कहलहुँ की जे ई तऽ अहाँ बल्कुल सही कहलहु कि लड़किके हूं बहुत सारा उतार चढ़ाव से सामना करऽ पड़तै लेकिन लड़की अपन आइ के युग मे अपन निक स्थान लैए छथिन आ नीकसँ अपन जीवन के अदा करै छथिन तऽ ठीक छै हम राखै छि कि
हँ ठीक छै